हाँ राम - राम दीदी।
राम - राम की हाल चाल?
सब नीक छै अहाँके कहू की हाल चाल छै?
हाँ इहाँं भी सब नीक छै।
कतै रहल छी, केते दिन से मैथिलीक दिल्ली गेलहु त गाम घर सहेली सबटा बिसराय गेलहु की? आ अब बेस हम तऽ बेस बस ई हमर जे ई क्या क दियरे बाबा हेलो।
हाँ हेलो।
हाँ आवाज आ रहल छै न?
आब आवाजब आ रहल छै।
केना छियै अभी?
हाँ घरे छियै।
अ
तू बताउ?
हम भी घरे छीयै हँ बड बारिश होइ छै।
ह - ह हियाँ भी बारिश होइ छै, कत रहै छी कते दिनसँ मैथिली। दिल्ली गेलहु तऽ गाम घरके सहेली सभटा बिसरी गेलहु ने की अब तऽ हमसब बस ई हमर से पुरखानक हा। हाती अछि ओकरा कैनवास पर उतारी रहल छीयै।
नै दीदी बिस बिसरा केना चले जेबै, दिल्ली मे रहि के हमर मोन हरदम एते मिथिलाक माटिेए मे लागल रहे छै। छै। सच कहलियए तऽ दिल्ली के पैद पैद प्रदर्शनीएमे जखन हम अपन मिथिला पेंटिंग देखै छी। तऽ हमरा छाती गर्वसँ चौड़ा भऽ जाय छै।
हँ ई तऽ बड़ नीक बात गप कैहलू। मुदा ई तू जानै छिये कि हमर ई मिथिला चित्र कला कते स ऐते आ एकर असली ग मर्म की अछी।
हाँ दीदी कनी, कनी मनि त जनेै छी जे ई राजा जनकक कालसँ आछी आ परम्पराक बराबर बारेमे सुने चाहे छी आखिर तू एकरा दिन राति जिये छी।
हँ। नीक जकाँ सुनू तखन हमर मिथिला कला इतिहास कोनो आजकल कालक नहि नहि छियै। ई त त्रेता युग अछि जखन प्रभु श्री राम आ माता सीता के विवाह तय भयल छल तखन राजा जनक पूरे मिथिला के लोकके आदेश देनेे छलाह जे अपन अपन घर दुआरी के सुन्दर चित्र सब सऽ सजा देथिन
अच्छा हम सुनत दीदी स सुनैत की छलहुँ जे ओहि समय घरके भित्ती पर जे चित्र बनावल गेल छल ओहि से भित्ती चित्र के परम्प परा शुरू भेल
एकदम ठीक आ होइ आ होइ समयसँ कला गामक कनिया पुतहुक हाथक जरिया एक पीढ़ीसँ दोसर पीढ़ी तक पहुँचैत रहल ई कला कोनो कतेक पैघ इसकुल आ कॉलेजमे नहि सिखाओल जाइत छल नऽ गामक दादी नानी अपन बेटी पुतहु के घरक पूजा पाठ मुण्डन उप उप नयन आ विवाहक अवसर पर बनाबल लेल सिखाबैत छलय
ई तऽ अद्भुत बात छै दीदी मतलब ई कला हमर मिथिलांकल इस स्त्री सभके संस्कार आ दैनिकक हिस्सा अछि मुदा हम एकटा बात देखल अछि मिथिला पेंटिंग के खाली देवी देवता आ प्रकृति चिन्ह सब सबक चित्र बेसी रहै अछि एकरा की कारण अछि?
बहुत नीक सवाल कहलहु मिथिलाके कलाक मुख्य विषय वस्तु तीन भाग मे बाँटल जा सकय अछि धार्मिक धर्ममे निरपेक्ष आ प्राकृतिक धार्मिक मे हमसब भगवान शिव पार्वती राधा कृष्ण राम जानकी आ दुर्गा माताके चित्र बनबै छियै
अच्छा आ प्रकृतिमे की की होइ छै दीदी?
आ प्रकृतिकमे प्रकृतिक मे सूर्य चन्द्रमा तुलसी के गाछ नव ग्रह आ मछली क कछुआ सूग्गा जंका जीव जन्तु रहय छथि ई सब तऽ मिथिला मे शुभ आ समृद्धि के प्रतीक मानल जाइत अछि जेना मछरीके वंशवृद्धक प्रतीक मानल जाइत अछि। आ कछुआ के दीर्घायु
अच्छा वाह तब तऽ बड्डी नीक बात छै हमरा ते ई न मालूम छै जे एक हर एक चित्रक पाछू कतेक पैघ दर्शन आ अर्थ छुपल अछि मुदा गौरी हम पेंटिंग मे दू तीन रंगक अलग अलग स्टाइल देखल अछि कोनो मे खाली महिना महीन रेखा रहत अछि। तऽ कोनो पूरा रंगगसँ भरल रहै अछि, ई की अछि?
तोहर परखी नजर मानले पड़त, मिथिला पेंटिंग में तो मुख्य रूप से पाँचटा शैली होत अछी। मुदा तीनटा शैली सभसँ बेसी प्रसिद्ध अछि। भरनी, कचनी, आ तांत्रिक।
अच्छा दीदी! एकरा केनि विस्तार सेझ, समझाके बताउ ने।
देखो भरनी शैली मे, चित्रा काकृति बना के ओकरा चटक रंगग सब पूरा भरल जाइत अछि। एकरा पारम्परिक रूपसँ ब्राह्मण समाजक कनिआँ सब बेसी बनबे तऽ छले। दोसर अछि कचनी, कचनी मे रंग मे भरल जाइत अछि, बल्कि सिर्फ महीन महीन रेखाँ हैँची कयल जाइत अछि। ई बड़ धैर्य काज अछि।
आ दीदी! ऊह तानंत्रिक शैली की अछि? ई तऽ कनि सम
रहसमय लाग लागै अछि।
हँ तांतत्रिक शैली से, हमर सभक धार्मिक आ तानंतत्रिक अनुष्ठान जेना महाविद्या, मह काली, या विभिन्न प्रकारके यंत्र -मंत्रक आकृति बनाओल जाइत अछि। एकर अलावा, एकटा गोदना शैेली सेहो होइत अछि। जे हमर दलित समाजक लोक सब अपन शरीर पर सुई से गुदाबित छला, आ अब सब ओ ओकरा कागज पर बनबैत छथि। ईसभ शैेली, मिलिकऽ मिथिला कलाके समृद्ध बनाबैत अछि।
अच्छा! सचमुच दीदी, ई कला तऽ सामाजिक ताना बाना के सेहो से हौ। दर्शाबैत अछि, मुदा अब तऽ समय बदलल अछि, कि अब सेहो जात पातक आधार पर, ई शैलीसँ बटल अछि।
हुँ। नहि मैथिली अब ई बन्धक टूटि गेल अछि। अब कोनो भी समामाजक कलाक, कोनो भी शैली सिखी अब बना सक अछि। अब ई वैसी कला बनी चुकल अछि, कतहु कोनो भेदभाव नहि अछि।
ई सुनिक के बड़ प्रफुलित भेल मन। अच्छा दीदी! एकटा बात बताउ, पुर पुरान जमाना मे तऽ बाजार मे ई एककलिक या पॉावर, वाटर कलर नहि भेटल छल। तऽ हमर दादी, नानी सब, केते से रंग आनैत छली?
अरे असली मजा तऽ, ओहि प्राकृतिक रंग मे छलए। हम सब प्रकृतिके पूजक छियै त रंग सेहो प्राकृति सब लेबे छियै काला रंग लेल सब दीपके काजल आ गोबरक घोल मिला के बनबैत छियै पीला रंग लेल हल्दी हरदी के गेंन्दाके फूल रस
आर दीदी लाल नीला रंग कते से आबैत छल।
हू लाल रंग लेल कुसुमक फूल के पीपल क गाछक लहा नीला रङ्ग लेल नीलके पौधा हरा रङ्ग लेल सिम सेमलक पत्ताके बेलक पत्ताके रस आ उज्जर रंग लेल अरबा चावलके पीसके पिठार बनाओल जाइत अछि।
आ अद्भुत दीदी एकदम सही, इको फ्रेंडली आ ब्रस कहाँ से आबै छैय।
उं। बरश लेल बाँंसक कड़ीके कूची और बनबल जाइत छल। आ फिर कपड़ाक कतरनमे डणडी मे बनी के पिहुआ बनाओल जाइत छल अय कलामे एकटा नियम छैय पहिले रेखा खींचल जाइत अछि जाहिमे कोनो पेंसिलक प्रयोग नै होइत छल सीधे बरस सा फ्रीहैण्ड चित्र बनाबल जाइत अछि।
अच्छा दीदी। हमर गामके कतहु पूजा होइत आछि तऽ आगन आ दुआरी पर जे पिठार आ सुंदर आकृति बनावल जाइत आछि ओकरा हमसब परिपन कहै छी अरिपन कहै छी कि ओहो मिथिला पेन्टिंगके हिस्सा अछि?
हुं- हँ अरिपन त मिथिला के कलाक आत्मा अछि। इ भूमि चित्र अछि, कोनो भी शुभ कार्य जेना सत्यनारायण पूजा, मुंडन, विवाह, कोजागर बिना परम्पणक पूरा नै भए सकै छैय। इ अरिपन केवल सुन्दरता लेल नय बल्कि तांत्र्रिक अजात्मीयता प्रतीक होइत अछि जे घरमे सकारात्मक ऊर्जा
ठीक छैय दीदी फिर हम करब अहाँ से और जानकारी लेब पेंटिंगके बारेमे।
हँ ठीक छैय, ठीक छैय रखी हँ राम-राम ह।
राम-राम। ब